ओ
हँ हेलो
ठीक छी
हँ अहाँ ठीक छी
हँ हम ठीक छियै की सब होइ छै
नय किच्छो बैसल छी एखन
और खाना पीना भऽ गेलय
हँ हँ खाना पीना भऽ गेल अहाँ सभके भेल
हँ हमर सबके ओ भए गेलै हन की सब बनल छलय
हमर सबक दायल चावल सब्जी रोटी
अ हमर सबके बनल छलय करेला आलू के सब्जी काबुली चना आलू के सब्जी भात रोटी झुगनी
झुगनी के की बनल छले
झुगनीके भुजिया बनल छलै
अच्छा जुमनी फरल छलै की
हँ बड फड़ल छलइ इम्हर लेकिन इमहर हमसब झु गनी खरीदै छियै चालीस रुपए भेटै छै एमहर
अच्छा अहाँ सब बाहर रहय छी
हँ ओना हम सब बाहरे रहय छियै हमर माँ पपा सब बंबई में छय एखन और हम एखन पटना नाम छियै
अच्छा
आहाँ कतय रहै छियै
हम तऽ गाँउएँ में रहै छी एखन
गाँव मं आम सब खेलँउ
ह ह बहुत आम खेल
कटहर सभ
हँ कटहर तऽ बहुत फड़ल छलए अखनो तक टूट टूट केऽ आइबेरहल ये
हँ के के रहैया अहाँके घर पर
हमर घरपर हम रहैत छी हमर सासु माँ रहै छै और पप्पा रहे छथिन और हमर देवर रहे छै।
आ। हमहूँ एखन एम्हर रह छियै पटनामे छियै हम अपन हमर माँ के दीदी सङ्गे रहै छै कनि एजाम चलै छै हमर हम आओर हमर बहन एके संघे एडमिशन लेने छलियै कॉलेज मे पटना मे ताहि दुआरे इम्हरे एखन आर एग्जाम दै ल
अच्छा कते दिन से एकग्जाम चालू य
एग्जाम तऽ हमरा दू महिनासँ बेसी भऽ गेल हँ चलैत चालू भेल लेकिन आब खतमे होयवला यै लेकिन तैओ टिकट तऽ लेने छियै जा के महीना मे लेकिन नहि हेतै शायद जब जे कियकि प्रैक्टिकलके फेर किछु भऽ जेतै हमर ताहि दुआरे सोचै छियै जे। त एकबेर फेर पता कऽ लियै जे अगर कोनो ऑप्शन छै प्रै टिकल कऽऽ उम्हर जा कऽ कलेबई हम हमर बहिन एखने
कोन क्लस के एग्जाम य
हमर फर्स्ट ईयरके एग्जाम छियै
अच्छा फर्स्ट ईयरके
हं हम बी एस सी जुलॉजी से केने कऽ रहल छियै एखन फर्स्टे ईयरमे छियै
हूँ हूँ
अं
आर्ट्स रखने छियै
नय नय हम साइंस रखने छियै साइंसमे जुओलॉजीसँ कऽ रहल छियै ऑनर्स
अच्छा और सब बढ़िया छै परिवार में अहाँक
हँ हँ सब बढ़ियाँ छै हमर बहिनोसभ रहैत छथिन लेकिन एखने एगो बहीन छलखिन गाँएमे लेकिन नीकिन टाल गेलै हँ गाँव सँ आब वापी मे रहै छै हमर एगो बहिन और दूगो बहिन छै से दिल्ली मे रहे छै एगो बड़की छै बहिन एगो छोटकी बहिन त
हँ
ह बहिन हमर बड़की बहिनके धिया पुता सब एखने हमर माये लगमे छलै आइए ओहोसब गेलै हँ
तऽ ओ सब सब ठीक छइथ परिवारमें
हँ हँ सब ठीक छै
अहाँ सब आम खेलहु की नहि
हँ आम खेलौं हमरा ओहन आम ओतेक नइ नीक लागइ य लेकिन खा खेलौ हं तैओ एक एगो दूगो ओते नइ खाइ छी हम आम
किया
हमरा आम नय आम पसन्द यऽ हमरा ओ जे एगो आब कुश आम भेटय छै जे पेटिये भेटैए सैहै आमटा हमरा नीक लागैए जे बस पीयर रहैत छै नय तऽ हम आओर आम नय खाइ छि
अच्छा तऽ कटहर पसन्द यै
नई हम कटहरो ओतेक नै खाइत छी लेकिन पकलाहा कटहर खाइ छी
पाकले कटहर पसन्द य है कुछु
हँ हँ
अच्छा अखन त पाकले कटहर अपना सब के गाँउ दिसन मिल रहल य बहुत ज्यादा मात्रा मे
पाएन सब भेल
हँ काल्हि राइत क भेल छलै बहुत पाएन इम्हरो एतेक दिन से तऽ पाएन नै हे छलए पूरा कॉलो सब सुइख गेल छले गाँंव सबके हमर सबके लेकिन फेर काल्हि राति मे पाएन भेल हन भैर राईत तऽ अखन पाएन सब यए खेतो सबमे पाएन यए कलो सब चालू भऽ गेल हन
आ हमहूँ सब क इम्हर पाएन तऽ नहि भेलै हेँ एतऽ बहुत गर्मी होइ छै एतऽ लेकिन आओर लाइनो कटै छै बहुते इम्हर
हँ लइट क समस्या तऽ इम्हरो या अपनो सबके इम्हर लेकिन ई य कि मौसम अखन दस दिन स हम्हर ठंडा य कोनो गर्मी नै यए ओहन खास
नै एम्हर तऽ बड्ड गरमी होइ छै ओर कहियो अहाँके घरमे के आउर अहाँके भाय बहिन सब नहि छथिन
हँ हँ हमरो दूगो भेयै छै ओ सब अपना गाँव मे छै
हँ गपशप ओसब बढ़िआँ छथिन
हँ हँ ओसब त बढ़िआँ छथि मम्मी हमरो पटने मे छै तखन
अच्छा
हू
हमहुँसभ सोचै छियै जे आब फेर एबै गाँव छठि पूजा सम एखने एयल छलियै हमँहु सब गाँव कनि दिन पहिलेेइए हमर मामा के बौआ के उपलेन छलै ताहिमे लेकिन नहि भेलै उपलेन किछु हादसा भऽ गेलै ताहि दुआरे तऽ फेर हमसभब आबि गेलियै
छठि मे आयब तऽ ओ तऽ बढ़ियें छठि तऽ अपन सब अपन मिथिला क फेमस पर्व भेलै प्रसिद्ध छै ओ ह ओहिमे आयब तऽ नीक हैत ह ह इमे तऽ अपना सबमे सब गाँंव आबे छथिन सब जगह स टिक्टो के दिक्कत रहतओहि मे
हँ पहिलेसँ टिकट कटा लेल जेतै
हँ नहि तऽ टिकट नहि मिलैत रहे छै छैठ सबमे बाहरो से
किओ करैए अहाँके छैठ केओ अहाँके परिवारमे
हँ हँ एतौ हमर माँ करै छै जे हमर सासू म हता आर गाँंवं हमर दादी करै छै
हँ हमरोसभके हमर चर्चा करै छथिन एखन हमरो मा पप्पा करै छलखिन कोबला छलै तऽ कनि पाँच साल पाँच पाँच साल के भऽ गेलै तऽ आब तऽ बड़का चचा करै छथिन हँ ओर कहियौ
आओर सबत बढ़िया यै खन तऽ अपना सबके गाँव दिसन हँ हँ हमरो एखन हमरो एखन ग्रेजुएशन कम्प्लीट भेल हन पीजी में एडमिशन लेलेहु हन
हं कथी चीजके तैयारी करबै अहाँ
हम टीचिंग के तैयारी करब
हं
हमहुँ सरकारी नौक करीक पढ़ाइ सोचै छियै जे करियै चालू साइडसँ एखन ग्रेजुएशनके साथ साथ मं एखन टाइम छै तऽ करबै तऽ की पता जे सरकारी में भऽ जाय हमहु पढ़ै छी एखन साइडसँ सोचै छी जे पढ़ना चालू करिय आओर कोनो एक्जाम के लेल
हँ तऽ किया नय कोनो कोनो साइड स पढ़ै छी फॉर्म सब भरय छी ओहि सबमे एग्जाम सब देबै ट्राइ करबै की हेतै नय निकलै छै लोक एनाहिये ट्राइ नॉलेज तऽ मिलत न की कत्ते नंबर आइब रहल ये इहो पता चलत कि बिना पढ़ हँ बिना पढ़ने हमरा एते एल तऽ हम जउ कनि मेहनत कऽ लेब तऽ हमरा इयो स बेसी एत
हं हमरो बड्ड मोन छलए टीचिंगेमे जायक लेकिन टीचिगमे नइ लेलियै हम सोचलियै एडमिशन जे
अहीमे हमहूँ सोचलहुँ हन लेकिन टीचिंग हमरा अखन जहि हिसाब स टीचिंग के चइल रहल छै ओहि हिसाब स टीचिंग में बहुत कमे चांस रहय छै आदमी क
हँ उएह बात छै हमूँ इएह सोचि क तहन अपना मोन के बदल लेलीयै एक त इहो बात छै ऊपर से सुनय मे आयल जे पी चिंग में बहुत फीस लागै छै पहिले टीचिंग के पढ़ाइ के लेल बी एड जे कोर्स करबै तइम
स करबै त ओतेक नय लागत दू लाख तैयो लागै छै होम बी एड मं डेढ दू लाख
ओहो मां गवर्मेंट के एग्जाम गवर्मेंट के एगो पहिले एग्जाम देबे तहन न गवर्मेंट
हँ हँ इन इन्ट्रेस एग्जाम देब पड़त जइ में निकलनाइ मतलब बहुत टफ रहय छै
हँ ओहे दुआरे ओहिमे हम सोचलियै तहन नय करबै टीचिंग लाइन मे नय जेबै
हँ अहाँ सब लड़का छै अहाँ सबके पास बहुत ऑप्शन यऽ हमसब लेडीज भेलियै हमस मतलब सब लाइन में जेबै ओहो दिक्कत रहय छै जेनाकि हमहु साइकोलॉजी रखने छियै तऽ हम नर्सो के तैयारी कऽ सकै छियै लेकिन हम किन फैमिली सबके नय पसन्द छै नर्सिंग केनाइ तैं हम छोड़ रहल छी
हं की काज करैय य अहाँके हसबैंड
हमर हसबैंड पंडित छै कथा सब कहे छै
हमहूँ इम्हर पटना मे छियै एखन कनि दिन और सोचैत छियै कनि कनि दिन के लेल गाँव अबियै एखन त टाइम छै हमरा
गाँव घरमे त हमर बहिन एखनी कनि दिन पहिले एलै हँ त
हँ गाँव त इन्हर सँ नजदीके छै दू तीन घण्टा के रास्ता एतै
हँ बस त आइब त बहुत बहुत लाइग जायत चार पाँंच घंटा लाग जायत ओ स ज्यादा त न लागत
हँ अहाँके के कहलक ए कार्या के बारे मे
हमरा एनाहिए ग्रुप फैमिली मेम्बर से पता चलल जेनाकि सभ यूज करे छलखिन त हमर मम्मी हमरा बतेलैथ
ह हमरो हमरो एगो गाँंव के केओ रिश्तेदार बतेने छलखिन कहलखिन जे एना एना छै मिथिलाके बारे मे आ कल्चर छीयै अपन सभके त अपना सभ त एहिमे कोनो काज तेहन छै नहि गप मिथिला ए क न गप करबै
हँ अपन सबके मिथिला के जे कल्चर यए जे पाबन ये जे त्यौहार ये हम सबके अखन मधुश्रावणी आयत ई अपन सबके मिथिला क फेमस त्यौहार सब है एहि सब बारे मे बात करे के छै त कोनो बहुत भारी त काम नहि छै
हँ मधुश्रावणी पाबन त हमरो एगो मामी एखन छथिन तिनकर छियै एखन होइवला छै
त ओना कहियासँ शुरू भ रहल छै पाबइन
दू तारीखसँ शुरू य मधुश्रावणी इम्हर
ह ह सावनो चालू होइवला छै हमहूँ सभ सोचै छी जे बाबाधाम जायब
हँ ओहिमे तऽ बहुत भीड़ रहै छै अपना सबके बाबा धाम मे
ह तैयो देखैत छियै सोचै छियै जे सावनमे तऽ बाबाके जल चढ़ेबै तऽ लेकिन टिकट एको एखनो नहि होइ छै लेकिन देखै छियै ओना एतयसँ ओ बाबाधाम ओते दूर छै ने
नहि इम्हर से नहि य बाबा धाम अहाँ सब अगर बाहर से एबै तऽ उम्हर से दूर पड़त
हँ
हँ जखन जयबै तऽ केनाहियो तऽ दिक्कत सिक्कत भऽ कऽ पहुँचबे जैबे करब
लेकिन जाहिमें नहि टिकट भेल ह नहि गेलो तेमे त दिक्कत य
तहन फेर अहाँके रक्षाबन्धनके अहाँके भाई सब आबै छथिन अहाँ ल
हँ हँ आबे छै सब रक्षाबंधन मे
ह
अहाँके भै सब कत रहै छथिन
ओ सब अखन गांउये मे छइथ बड़का पटना में छलए तऽ ओहो गाँंव आइब गेल हं ओ अखन गाँव में यै साइंस रखलक हन ओहो अखन पढ़ाइ चालू ने
अच्छा ओर तहन कहियौ
ओर सब तऽ बढ़िआ यै
की सब हेतै तहन आइ राइत में की खाना बनयके विचार हेतै
आइ राइत मे इहे बनत छो दाइल चावल सब्जी रोटी इहे सबकिछो बनत
हं
लेकिन अखन सब्जी सब की बनत ई सब कोनो कन्फर्म नइ भेल हन आब एखन तऽ मतलब
या
कथी सब्जी
हँ
नय नय गाँंव घर में तऽ बुझिते छियै सब्जी के नय दिक्कत दिक्कत रहै छै इम्हर तऽ लोक अपन बाड़ी झाड़ी इहो सब में सब्जी सब उगा लय छै
हँ
तऽ एहन कोनो गाँंव घर में नय छै एहन कोनो सब्जी के दिक्कत अपना जे बारियो हँ अपना बाड़ियो सबमे छय सब्जीसब बहुत ओर जे कोनो सब्जी नय छै ओ खायके भेल तऽ बजारो में कोनो एहन खास रेट नय छै
हँ
उम्हर सब होयत उम्हर सबके उम्हर सब कोनो अथी नय ने छै आदमी के खुद करे के लेल इम्हर तऽ आदमी खुदो कऽ लै छै न
हँ अपन अंग अपना अङगनाओ अगर पैघ रहल तऽ अङ्गनो मे रोइप लेलक लोक खेतो मदलक
सत सप्पर देखै छिय साइड साइड मं लोक कोनो लत्ती सब चढ़ा देलक जहिमे सब्जी सब फइड़ गेल
हँ
अपनासबके गाँव घरमे तऽ एहिसबके नय अभाव रहैत छै कोनो चीजके
हँ तहन फेर कहियौ
तहन तऽ बढ़िआ या सब
तहन अहाँ कहिआ एब अहाँक गाँवए में रहै छी हमेशा
हँ अखन तऽ फिलहाल गाँवे में छी
हँ तऽ कतौ दोसर जगह एखन जायके विचार नय यए न
नय अखन तऽ नय जैब पड़ अगिला साल तक मतलब घूमय के लेल स फ्ट होय के लेल तऽ नय पर घूमय के लेल गुजरात जा सकै छी द्वारिकाधीश
हां
हँ किआकी जिम्हरे फैमिली रहते उम्हरे रहब अखन तऽ हुनकर सबके पंडित छथिन तऽ हुनका सबके तऽ पूजा रहै छैय बाहरो रहै छथिन पर आओर फैमली सब घरे पर रहै छथिन तऽ एखन नया नया शादी भेलै तऽ सब के हिसाबे से चलऽ पड़ै छै न
हँ मानदान होइए अहाँके
हँ हँ बहुत से सैमिली बहुत नीक य हमर
आ ओना कहाँ कतय रहै छी अहाँ गाँव कतऽ भेल
गाँव हमर पासे मे यए जेना हमर गाँव यए ओहिसँ हमर पासेमे दस मिनट क रस्ता य जयदा दूर नैय य
कोन डिस्टिक मऽ
हमर सबके मिरे मोतीपुर आहां सुनैत हेबै
हँ हँ
ह ओएहे गाँव छै हमर
आ
तहन फेर अहाँ द्वारकाधीश जायके विचार करै छियै
हँ हमर बहुत देरसँ प्लानिंग छलै लेकिन कोनो कोनो प्रॉब्लम के वजह से नहि जाय पेलहु हेँ पर अगिला साल सोच रहल छी की निकल जाउ
हँ तहन तऽ आओरो कतहु जायब द्वारकाधीश असगरे नै न जेबै
नै नै हम जायब हमर हसबैंड जेता माँ सब अखन अबे केला हन वृन्दावन सबसँ काशी कतऽ कतऽ बहुत जगह से एलै एखन घुमि कऽ
ह
तऽ आब ओहिमे हम तऽ नहि गेलहुं कियेकि घरो पर एक आदमी के रह पड़ै छैय सब चीज देखैके लेल तऽ आब अगिला बेर हम सोचि रहल छी
हमहहुँ सब सोचै छियै जे फे एक बेर जइयै जगरनाथपुरी एहि बेर देखियौ की होइ छैय से हमसभ तऽ रक्षाबन्धन मे हमे हर बेर चलि जाइ छियै बाबाधाम
हू हू
एखन दू सालसँ जाइत छियै रक्षाबन्धनमे बाबाधाम चलि जाइ छियै जल उठबै छियै उएह दिन जेइ दिना रक्षाबन्धन रहै छैय तऽ बहिन सभसँ एखन तऽ ओते नहि मिलन भेल हे बहुत दिनसँ
हू हू
आब एके बेर हेतै तऽ गणेश चतुर्थीसभ हमरासभके दिसँ नीक
तऽ ओहियो में एक साल बहिन सबके टाइम दियौ कियाकि ई सब तऽ अपन सबके भाय बहिनक के रिश्ता क बहुत खास पर्व छीयै अपन सबके इहो मेनेबाक चाही
गणेश सर लेकिन न बाप छैय जे कबुला छैय हमरा मामाके बाबाधाम तऽ तऽ हमसभ चलि जाइ छियै बाबाधाममे जल उठबै लए पैरे च जाइ छीयै जल उठा कऽ
छा कामड़ लऽ के जाइ छी
हँ तऽ कामड़ ल क जाइ से तऽ कोबला छै मामाके तऽ कोबला तऽ पूरा करनाइ जरूरी छै
हँ हँ अपना सबके तऽ इम्हर तऽ एते कोबले रहै छै लोकके क लोक जिन्दगी भइर ओहय में घुइम लेत
हँ तहि दुआरे एखन दूए साल एक हम दोसर साल भेबे करते तऽ रक्षा बंधन से जले उ उठबै छी ओइ दिनसँ तऽ नय होइ छै ओतेक कखनो मिलनाइ एके बेर आब हेतै तऽ गणेश चतुर्थी मं भेंट हेतै हमरा सबके दुनू तीनू भय बहिनक दू गो बहिन आबै छय गणेश चतुर्थीमे एगो आइब गेल छथिन एखन बम्बई एगो दिल्ली में जे रहै छथिन छोटकी से एथिन गणेश चतुर्थीमे कहने छियै आबय लेए तऽ
बीच वाली बहिन अहाँके ठीक छइथ ने
हँ हँ ठीक छैथ ओहो एखने एलेै हं काल्हि बम्बई एलै हं ओहो वापी मे रहै छथिन
हूँ हूँ
तऽ ओहोल
ओ तऽ गांवे मे छलैथ न अखन बहुत दिनसँ
हँ हँ परसुए हुनकर टिकट छलइथ काल्हि पहुँचलिन हं अपने वापी मे रहय छथिन ओ सूरत स कनि आगा रहे छै पीछा रहै छथिन तऽ ओ तऽ हर बेर आबै छथिन गणेश चतुर्थीमे हमसब दुनू भय बहिन तीनू भय बहिन आबै छियै आ बड़कियो बहिन आइबतए लेकिन ओ नय आबया जे ओहो पिछिला सालसँ आब गणपत ती बैसाबैया दिल्ली मं
अच्छा हूँ
गणेश पाबइन हमरासबके दिसन बहुत धूमधामसँ होइ छै बम्बइ मं
हँ हँ हमहुँ सब पहिले रहय छलहुँं तऽ देख खे छलहु जय के हर जगह अखन तऽ बहुत साल स गांवे मे रहि रहल छी
हँ आओर तहन फेर गणेश पाबइन मे आइब जेथिन हमर दुनू तीनू बहीन तऽ
तखन तऽ ओर नीक लगत गणेश पूजा मे अहाँ सबकअ
हँ नमस्कार हमसब बहुत लोक रहैत छियै एके सङ्गे एकेजुटमे रहै छियै परिवार केऽ हमर मौसियोसब रहै छथिन लगेम मं चाचियोसब रहै छथिन सबगोटा एकजुट भऽ के आबे छथिन घर पर मे गणेश चतुर्थीमे आबती ई सब मे आबे छै तनी लागै छै आओर
हँ हँ जेत लोक रहै छै ओएह सबस तऽ एहि सब मे नीक लागे छै देखय सबम
ओर तहन फेर जतेक दिन भऽ गेल तहन फेर बड़की बहिन म बिचली बहीन चइल जाइए वापस